हँ ओ हमर पता नहि नेट बन्द भऽ गेल छलै अपने मोने कहलहुँ गर्मी तऽ आफन तोड़ने छै नहि यै
नहि ये एम्हर तऽ मेघ लागल यऽ कारी खट - खट छै पूरा
मेघ तऽ एम्हरो लागल छै से तऽ झिसियतो लेकिन तेहन झिसिया या जे खाली गर्मी उगले य
हूँ अच्छा हँ हूँ
एम्हर ताहिमे अहाँके बगलमे होइ छै शिव चर्चा
अथी तऽ आब नबाह खत्म भऽ गेल नऽ
नहि भागवत होइते छै अखैन नहि खत्म भेलैए अखैन आओर छै दू तीन दिन ओ खत्म हेतै तहन अष्टजाम हेतै
हूँ तऽ अहाँ गीत गाबै लऽ नहि गेलहुँ
नहि हम नहि जाई छी तऽ जान रबि करैत रहै छी बाप रो बाप बड गरम
किया रोटी खयेलहुँ की चावल भात
खेबाक चाही ओना भात अथि रोटिये लेकिन हम खेलहुँ सभकिछ भेलय पूजा भगवान केँ कऽ देलियैन सजा धजा देलियैन एतय छथिन नऽ भगवान दू टा
अच्छह लड्डू गोपाल नऽ
हँ वेहै दिल्ली मे नहि लेने रहियै
हँ
हम बहिने के दऽ देने रहिये पूजा करै लऽ
हूँ
हमरा सासुर मे त ई सब चीज ल नै जाय देत जायत
अच्छह लडुये गोपाल नऽ
किछ नहि नै शिव गुरु नै लड्डू गोपाल
पानि आबै छै छत पर छिये नऽ तऽ ओ सब तऽ कहै छै नानीे यै पाइन अबै छै उतैर जाउ
अच्छा भीज जेथिन ताहि दुआरे कतेक चिन्ता
बकरी छिछी केय देलक उहु बकरी छिछी कै देल
एकरा बड़ घृणा लगै छै हँ अथि पर सँ जे की नाम छियै एलबेस्टर पर सँ जे अथिसभ गिरै छै मतलब टोकरीट मा सँ लत्तीसभ जे रोपने छै सेसभ तऽ कहत की से मोटर नहि छिछी कए देलकै मोटर छिछी कए देलकै
अच्छा से कहै छथिन
बानरे छीछी केए देलकै बौआ कहि तऽ तोरा की सब पढ़ल होइ छै नाम कि छियो बौआ रे नाम कि छियौ नाम बताउ ने रिसभ पका पत्ता के पका कहय छय
हँ आ न य से ने अहाँके बेटा ल आब लड़की देखनाइ शुरू क दियौ
ह जहन हमरा मे चिपकैत रहै छै ने त कहलियै आब कनिया ताक दै छै कनिया मे चिपकल रहीये
ठीके ठीके कहलियै हँ कहू जे दिल्ली में खाली पैने होइ अपना सबके खाली गर्मी से प्राणी
कबर गर्मी यादे रहे छै कि ओकरा सबके हवा नय ने लगै छै बाहर के
आ बाहर के हवा जे नय लगै छैन आब परेशानियो होइ छै ने कतो जाय आबे मे सेहो होइ छै हिलै छियै य नेटवर्क मे आवाज कट लागल छलै
लागल लेट
हँ तहि दुआरे अहाँके आवाज कटय लागल छलै हिलियौ ने टावर की कहे छै हमरा ल के अहाँ रौठ बुझलियै हँ हमरा ल क
खुँटा जा का
नय त तुरंत कट कुट हुए लगे छै बाप रे बा
कायके जका
हँ गाइर दियौ सएह कर पड़तै यह एकटा देखलियै मंदिर सब पर बड़का बड़का अथी मे की कहै छै बड़ीटा के पोल जकाँ एकटा लाइट जहिमे तीन टा अहूं सबके गाम में छै की
नय कहाँ
बड़ी टाक के छैये आब खूब खम्भा जकाँ छै लम्बा ओहिमे तीन रंग के लाइट लागल छै तीनटा आब कथी छिय पता नय
हे क अथी वाला चार्जिंग वला बॉल
हँ खेना पिना
आइ त रोटी रोटी सब्जी हमहूँ आब खाय लगलियै अथि ह पहिले नहि खाइ छले त अथी से खेय लगलियै रोटी तऽ नय तऽ हम चावल खाय ले छै लेकिन नहि खेबाक कऽ छै भात
हं पिल्लू में जनम होई छै
हाँ ओन तऽ फे पी्लूसँ कम दर्जा अहिए ने
हाँ से तऽ छैे ओनहिओ अपना सब के से नहि लिखल ओतऽ सेत ओतऽ हमहुँ एकादशी में कतो सुनने छियै जज्ञ जे हो
कहै छै कि भात खाई छै तऽ पिल्लू खाई छै से
हाँ से होए छै ओने आहाँ के माँ करै छथिन
ना माँ एखन पाइन सही नय छै रोटी खाई छै
अच्छा नियम अपन के लयथ
हाँ रोटी खेलक आ नीक नीक जेना रहल
हाँ व्रत तऽ काहिल छै एकादशी के
अच्छा
हँ किया तऽ आइ तऽ दसमी युक्त छै तऽ दसमी युक्त लोक नहि करैत छै, काल्हि खन करते
हूँ।
काल्हि पाँचे बजे तक छै, लेकिन व्रत काल्हि हेतै। तल अहाँकेँ के रहल प्रैक्ट
प्रैक्टिकल काल्हि तऽ चार बजे अयलहुँ पैसो लेलक एग्जामो लेलक
ओ काल्हि अहाँ फोन केयने रही ने हमरा त हमरा अंगनमे रहय पूजा
हा, ओ फोटो लगेने छलखिन देखल
हाँ तऽ हम उमहरो रहि बेस्त सारी तारी पहिरने रहिये।
हु।
हाँ तऽ हमरा व्यस्त रही ताहि दुआरे नहि उठा पेलहुँ आब तकर बाद बड़ी राति भऽ गेलै। पूजा खत्म भेलै तकर बाद मे खेनाइ पिनाइ होयत लाइनो चलि गेल रहे
कहा ये बन्दर घर मे उपड़ उपड़ नहि ने गेलौ
बन्दर के तऽ पुछियौ ने।
मार मार बन्दर कऽ मार जो डंटा लऽ कऽ मार गऽ
डेल्ली आबैय यै
हाँ ये डेली से दसटा पंन्द्रहटा रहै छै। किछो घरसँ नै लए गेले नहिं हआ नीचा सँ लए गेलै रोटी
गुलेती जे राखब ने तऽ ओ देखेबो जे अथि करबै
हाँ।
तो भागि जाय तऽ गुलेतीटा से डर होई छै
हाँ, डण्टा रखने रहै छै एगो
आ ता मे अहाँ कऽ मौगी पुरुख बड़ बुझत मौगी के गुदानैत नहि रहै छै
नै हा से तऽ छै
पुरुख जे अहाँकेँ पुरुख जे एकटा ढेपो लऽ के हे करत तऽ भागि जायत तऽ आ मौगीके नहि गुदानत बड़ चलाक भऽ गेल
मारै छै डण्टा सँ
हाँ एखने के ने ल्लू खा लेतनि तऽ बुझि जेथिन बड़ जे मा करै छैथ बदमाश बच्चा
गेस एलै कहा कहिआ ऐतैय
काहिल खन फेर नया वला देत ओ वला हाँ हमरो सभ मे छै पेंडिंगे मे यह एखन दू दिन मसँ गड़बड़ चलै छै देखे ने छियै काल्हि खन तऽ अहाँकेँ
काल्हि तऽ हमरा तीनटा कॉल खराब भऽ गेल
काल्हि साफे गड़बड़ायल रहै अहाँकेँ लागिए गेल सएह बड़का भाग के गप्प
नहि लाठी ओ वाला लाठी से मारने छोटका लाठी से जो एक सो क्या तऽ यह कए गो कल के एकरा मतलब अथि छै तीस टा काॅल
केटा भेल
एखन तऽ हमर सोलह गो भेल तऽ ओहिमे बहुत सोलह गो मे हमरा लगैए आठ नोटा कॉल खराब छै।
हँ तऽ आठ नो टाआ कॉल खराब अछि छै, ने मिनट जोड़बै फैक्टिव मिनट जे हेते एक सो अस्सी मिनट छै।
अच्छा।
कतबो अहाँकेँ कॉल खराब हयैत तऽ आयत अहाँ पर फोन
फोन टा एतै ने फेर कॉल नहि कए सकै छी एम्हर स तीसटा के बाद
नहि नहि तब अहाँके ओ कॉल आयत से होयत हुनका मे खतम भऽ गेलनि
नहि हुनको तऽ सज हमरा पर तऽ नहिए होइ छै अपन ओम्हर जे करै छथिन से करै छथिन
हाँ तऽ हुनका ओ केकरा सँ गप करैत हतियै हिनकर तऽ बंन्द कऽ देलखिन
होबै गुंजेश पर करै छथिन नहि तऽ नहियो करै छथिन
हाँ गुंजा के एकटा छै
हूँ
हाँ तऽ हुनका ओ गुंजा पर गप भऽ जाइत हेतन
हे हम ओ लड़कीे जोड़लियै ओ लड़की लगले डिलीट करी जे लगले कहलकै बड़ हमर दवाारे ये ई करेए तहि दुआरे वो भेर दिना लागल रह जे हम कहलियै ओ मे कखनो नहि लाग छै हम बस साँझ के कनि काल केलहु एक बेर दू आदमी कल भऽ गेलै आ भेर दिन थोड़े ऐ म हम लागल
ने अहाँ भेर भेर दिनमे ककरोसँ गप नहि करैय छियै
करै छथिन लेकिन अहाँ ऐप सभसँ नहि ने अथी कने छै
हँ से तऽ छैहे लेकिन सएह कहते ने जे हाले चाल करै छियै तऽ अपन भऽ गेलै गप खतम
हूँ
नहि कते आदमी बुझते नहि रहै छै
हँ ओ सही छथिथ धीरे धीरे फेर अपन जे करथि
हँ सेहो भए जा छै हमरा गाछ मे जे अनार फड़ल छै य दसो पन्द्रह टा
अच्छा तऽ एखुनका अनार त के दाना ओते अथ लाल नहि रहे छै
नहि उजरे
ओ उजरे उजरे हम भायजी खरीद कऽ महगा तते दै छै आनैत छै खरीद कऽ से ततेक अथी कुछ कहै क नहि नहि रहै छै ओ सुआादो किया ने तोड़ि कऽ खाइ छिय अपना गाछके
हूँ बगलमे एकटा अथी बर्थडे छियै से बर्थडे मे अहाँके शिव चर्चा केलकै भेर दिन
हुँ तहन कि पूजे पाठ तऽ लोक करै छै अथी सभ खाना पीना
कब अखन बडडेए मनेते पोती के बडडे छीये हुँ सेह देखियौ जे अपना
एबेस्टर फुटि जएतै रो
कतेक आदमी सोचिते रहै छै
साहे तो आब ते ब्राह्मण से जादा ते छूट जाय छै सब पूजा पाठ मे रहे छै से देखियौ त ब्राह्मण सोच ओते रहै छै ओसभ कए कऽ तऽ बैसो रहै छी
हमरा अपने शिव चर्चा बहुत दिन से नहि केलियै या हमहुँ करै छलियै पहिले तऽ चपााही में अपन अङंगगने में केलहु दस पाँच आदमी के कहि देलियै आब जेकरा नहियओ कहबै ने से बिना कहले ऐत
हँ मतलब सुनता अथी स होइ छै उपास जेना होइ छैनि ने तेना
हँ सुनत तख कखनो एत आ जे सब अहाँके कंगन पहिरने रहै छै ओ सब तऽ एबे करत नकासब के कानमे जेयबाक चाही फलना ठाम शिव चर्चा छै से
के गुरु बनेलियै हन एना त मन्त्र लऽ लियअ भऽ गेल एना य
हँ बस भऽ गेलै आऐसँ हम अपन हँ ओमे ओय में अहाँ के किछु ने पूजा काल में एक सौ आठ बेर मोन हुएत तऽ नमः शिवाय जपू नय तऽ रा इतमे सुतैयो काल मे
अच्छा
सेहो छै हँ
आम नय छियै नेबो छियै
हम तऽ हम तऽ अहाँके बहुत दिन पहिने अथी केलियै दसमे मे रहियै
नय हमरो तऽ हम माँसब दोसर कलेने छै ठाकुर जीके हमरो हम नहि कोनो मन्त्र लेने छी एखन तक
ह उएह अहाँके अथी कऽ केऽ हम बनेने रहियै बनल रहियै तऽ ओहिमे भेल रहै तब शिव चर्चा पहिले तऽ बड कतौए कतौ होइ आब तऽ सबे करय लगलै आब तऽ छोटो मोट किछो हयत तऽ पहिले शिव चर्चा कऽ लेत
हँ तऽ जायदा एहिमे छै ने अपन कम सम म भऽ जाइ छै सेहो होइ छै
हँ आ भरि दिन अहाँके खिस्सा पिहानी आ तइमे यह पहिले की छलैए तऽ पहिले मायके टाइममे अथी करै छलै आ आब की छै ढोल पाशा सब रख
डान्ससभ करैत अपन ईसभ करैत
हँ ढोल हारमुनियम आबकिया अपना सब नय देखै छलियै ओहिठाम मंन्दिर मे
ह ओतय तऽ आओर नीक हमरा ओतुका बड़ सुन्दर लागैत रहियए
ओ सब बड नीक रहै छै
होइत रहैए जाउ लेकिन एहन कहियो मौके नय मिलै छै
ने हं एक बेर हमरा पकड़यल रहय तीजमे
हँ
तऽ गेल रही हम नीचाँ देखने रहियै आ पाइन ने पड़ल रहै खूब जन्माष्टमीमे जन्माष्टमीमे बड डानंस करत
न ओतय बड़ नीक होइ छै मन्दिरमे जन्माष्टमी बड़ भीड़ रहै छै होसब जाइ छथिन ज्योतिसब ओतय गेल ओतयसँ हमरा वीडियो कॉल क के देखै हँ ओतऽ बड नीक होइ छय मासट
अच्छा ई दुर्गा सब तऽ दोसर मंदिर गेल छले एकटा ओतऽ नय अइछ सदर बाजार दिसन कौन पर ओइमे ओहि सब भगवान छइथ राधा कृष्ण राम सीता तेनसब खाँटू श्याम सब भगवान छथिन तऽ दुर्गा दुनू बहीन हमरा ओतय लगल रहय तऽ ओतय गेल रहि तऽ ओय बेर अहाँ नय ने छलियै
ना
हँ तऽ ओहि स ओतय ल गेल रहय त गेल छलियै आ ओहिठाम तऽ अही सङ्गे गेल रही घूमय ल एक दिन
न ओतऽ बड़ नीक होइ छै
ह आ मौगी सब गीतो बड नीक गबै छै
के
गीतो बड़ सुंन्दर गबै छै।
हँ निको लगैत रहैत छै ओतुका लेकिन शादियो सभमे ओतय किछु हयैत तऽ ई करेबे करत शिवचर्चा के भण्डारा करत तऽ ई। पहिले करा कऽ मंगल मंगलके तऽ हर जगह होइते रहत कतहु नहि कतहु
हू, से तऽ दिल्ली मे भंडारा के तऽ कमी नहि रहे छै, कोनो छोटो